हल्ला सभ होइ हन हल्ला सभ होइ हन।
हँ हँ ओ हम बाहरमे पूजा रूम के बर्तन धोए छियै ने।
हूँ हूँ।
तऽ।
हूँ। अहाँ के जे ये गल्ली ओहिमे गाँमे जका हल्ला होइत रहय ये नय।
बहुत लोक सभ उम्हर।
सब बुझाइत रहे छैय मिथिले के भ रहल
हँ
दू चारि गो घर तऽ अही सभके यऽ बाँकी सभ
आ बहुत दिन से ई सब छथिनो ने एतऽ यौ चालीस सालसं ऊपर।
ओहे ना। आ पहिले हम बुझैत रहिये जे बौआ के जयमे इ स्कूल नै य सभसँ पहिले मिश्राइन रहै छथिन ने हँ तऽ हमरा होइत रहए जे अहाँ
जेरान दादीमाँ छथिन ने मम्मी के मौसी भेलखिन।
आ हमरा होइ छलए जे ओ अहाँ सभके नानी छैय।
नहि ओ मम्मी के मौसी छथिन ह हम हुनका मौसी दादीमाँ कहै छियै। आ एकटा ओ हुनके सामने मे चौधरीयैन छैय दादीमाँ के दोस छियै तो चौधरीयैन दादीमाँ कहय छीयै।
अच्छा हम हुनका ओतऽ जाय छलियै तऽ एगो गेल छैय यै रूम देखल लेल। तऽ हमरा खूब कहलखिन जे अपन ब्राह्मण रहथिन तऽ बढ़िआँ रहतै अपन कास्टके रहतय। सब पाबनि तिहार होइ छैय हँ तऽ फेर हम पुछलियनि जे कते रुपैआ तकमे देथिन। तऽ कहलखिन कि उम आठ तकमे देब। त हम कहलियै ओते ह टाकाके हम नहि बर्बाद
हूं
के एगो आदमी रहयके लेल भरि दिन तऽ हमही ने रहै छीयै घरमे। बौआ सभ तऽ बाहरे रहै छैय की। तऽ कथी ल झू आ ओहिके बादमे जे छैय से कहलखिन लाइट बिल दुनियादारी सब चीज अलगसँ देब लेल।
हय ठीके य ओना पता य जतय एखन छीयै ओहो बढ़िएँ जगह यै।
हँ ओहो ठीके य। आ एखनो अहूमे ठीके छियै कनि बौआ सभ बुची सभ बरको भऽ जेतै तऽ दुनू दुनू रूम तऽ छैहे।
दूटा रूम तऽ अइछे काफी छैय।
हँ आओर के एबे करय छैय गामो घरके आदमीके त एबे ने करे छैय। जहिया आबै छथिन एक दिन दू दिन लै।
अरे जहिया एबो करै छैय तऽ पता चलिये जाइ छैय आदमी एडजेस्ट कैए लै छैय ने कतबो घर रहत ने तऽ आदमी है एत वहए कमे पड़ि जायत।
हम सभ तऽ अगला साल नीचामे मतलब बहुत गर्मी रहे ने अगला साल साल त नीचामे बिस्तर केने रहिये है तऽ निचामे मे त फाइलसँ सुतियै आ एहिबेर नहि ओहन उम बुझेबे नहि केलै तऽ हमसभ नहि केलियै। त निचोमे कऽ दै छियै तऽ बहुत सुन्दर भऽ जाइ छैय।
हँ जगह हमरा पता ने नीचामे सुतयमे बड़ नीक लागय ये बेड से ज्यादा नीक लागय ये।
आराम मिलय छैय सबसँ ज्यादा।
बेडसँ ज्यादा निक लगय या।
हँ आ दोसर जे की कहय छैय अहाँ धरतीसँ जतेक ज्यादा ओ रहबै हम अपन नीचाँ बैस कऽ खाना खायब नीचाँमे बैसब हँ बहुत नीक लागत।
हम अपने चाय लऽ क कतहु कोनो कोनामे हम जाकऽ बैस रहब।
ह-ह-ह- बहुत आदमी ये देखबै त कहत
टेबल कुर्सी चाही बाप रे बाप। कम्फर्टेबले नहि रहतै बिना टेबल कुर्सी क। बिना चम्मच केऽ खेनाइये न खा सकै या।
आ नहि हमरा तऽ नीचा मे बैस क रहू दुनू ह। मतलब एगो हाथ से खइयौ बड़ सुन्दरसँ खाथ। तइ कथि खेबै दिन मे।
सानू ओके कहाँ आदत लगलिय हन चम्मच अथी चप्पा आबसँ कोन बताब। फे जल्दी हाथसँ खी तऽ जल्दी चम्मच नहि हेतै तरा।
हमर बौआ के नहि देखे छियै दुनू गुिय हमरा हाथे से खायत
तऽ काएले नहि सुनलियै कते नीक लगलै हुनका शौख लागि गेलै कहलेत ने
हँ ई मैथिल बाजल छलहु ओत।
हँ हुनकासँ खूब नीक स
अच्छा।
तहीपर ओ कहलखिन ने हम आबेके बना लै छिय अपन बौआ
ह ह ह हँ त कनि मनि दुनू बोझे छै कनि मनी एगो ने अपन सभके गाम के आदमी सभ खिस्सा कहैया एगो बात कहियो, दूगो बात
नहि य देखियौ सभके मैथिलीए मे बात करै छै तोहन अभी किया नहि सिखलक आ की क सकै
नहि नहि बच्चा सभके भए जाइ छै हमर। बुझियौ हमरा घरमे हम सभ चारिए आदमी छिय, छै ने, ह हमर छोटकियो बुच्ची जे छै से मैथिल बाजय मे ठीक यए, बाजत। बड़की हमर सीख कऽ ह नहि सिखैए मजबी नहि करत औ। बहुत एहन बात बाजत जे अहा समझि नहि सकैत छी
तै ने दोस्त सीधाभ हमरे ऊपर दै छियै माय नहि बाजै छै। माऐ बाजै छीरो
ओह तऽ केना नीक करबे हं गाम घर के तऽ बाप मै दाइ बाबा सभ चीज केलखिन हँ, हँ आ खराब करए त मैप पर दोस्त जाइ।
ह ह।
हमर बूची अहाँकेँ एगो फकरा सुनात, हुनकर दाइ सिखेने छथिन हमर जे शासु माँ छलह तऽ, ह। तऽ ओ सिखा देलखिन हे जे गाम घरमे लोक कहैत रहैत छलै ने एगो बात कहियो दूगो बात कहियो, डिबिया मे झागेल कोन बात कहियौ हँ से ओ बहुत सुन्दरस कहत व अहाँ तऽ नहि कहल होइ छै दूगो लाइन अहाँकेँ के ओ बहुत सुन्दरस मैथिल बाजै तेसरमे ओ एतेक बढ़िआसँ ओकरा हिन्दी मे मिला कऽ कहत जहाँकेँ अते हसि आयत अते हसि आयत
मैथिली सिखेलियै हँ त दू चारि बेर मैथिली हमर पप्पा सिखा देलकिन।
ह।
हा ए हा अच्छा नानु गोर लागे छी, आ अपने के देते खूब खुश। रहू इन्तजार नहि करै छै जे ओम्हरसँ केओ आदमी की कहत, तकर इन्तजार नहि करै छै। अपने कहि दै छियै खूब खुश रहू।
अच्छा ह ह ह आ हमरा ने से किनको गोर लागल लेलऽ अहाँ कहबै। तऽ हम ने प्रणाम करै छी सएहे हम कहब।
आ ऐ एकरा अहाँ कतबो कहि दियौ ने गोड़ लाग गोड़ लागे नहि लागते अपन मूड रहते दी जते देर ओ आदमी बैसते त सात बजाक कऽ गोड़ लगतै लेकिन हम कहि देबै तऽ एको बेर नहि गोड़ लगतै।
हँ तऽ हमर सभके बच्चा मे आदत रहए ने केओ कुटुम्ब अबथिन। तऽ हुनका तखन गोर लगियै आ जाय लगतै। छथिन तऽ हुनका एते बेगोर लगय जतक ओ आदमी जे छै सामने से पैसा दब। नहि जाे मजबूर भऽ जाया आइ काल्हि के बच्चा नहि गोर लागै छै।
केना माय के बात सुनायल जाइ से काज करै छी।
ह भरि दिनके कतेक खिस्सा य सभ बतावल मसगो चॉकलेट दऽ दिऔ ने। पूरा तरीका अहाँकेँ तैयार रहत बच्चा सभ नहि रहै छै सभ कऽ घर के बच्चा के रहल छै।
ऊपर गेले उपर कहलक हम।
मौसम तऽ एते सुन्दर भऽ गेलैया नहि।
भरि दिन।
हेलो।
दिन ह ई भरि दिन घिचिड़ घिचर रहेतै हमराैए। झिम जिम बरसते रहतै एक बे बड़ैस क खो सुन्दर रौद रोज ते ने मस्त हो जाइ छै।
अखन नहि बरसै हन हम तऽ कपड़ा देने छी। ओहि दुआरे खिड़की लगमे ही ठाढ़ छी। हम जखन कपड़ा देने रहब। ह तऽ हमरा होइत रहय जे कखनो नहि भीजय बझलियै।
हेलो।
कपड़ा देलाके बाद मे हमर हालत ओम्हरे तक रहत।
हेलो। आवाज जइ आवाज।
ह ह अबै हन। अहाँकेँ नहि जाइया
हेलो।
ह हेलो। हेलो। हेलो। ह कहाँ चलिये न ये।